हलो।
अपने मने कॉल कटि गेलै एगारह अथीमे
हँ हँ तऽ उएह छै एकर एगारह बारह मिनटमे ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट भए जाइ छै,
अच्छा अच्छा।
उएह छै,
अहाँ सब के जेना घर छै ओतय से ओतय से उगना महादेव छै ओ कते को
उगना महादेव भवानीपुर
हँ।
ओ लगभग बुझियौ ने छ मतलब तीस किलोमीटर छै हमसब जतऽ छी तत सँ
जाइत हेबै पूजा करैल तऽ
हँ हँ त ओना हमरा सबके नजदीकमे छै कपिलेश्वर
अच्छा कमलेश्वर नजदीेकेमे य यहाँ,
हँ।
ओ मतलब बहुत सुनै छियै फेमस छै मतल
हँ हँ बहुते मतलब प्रसिद्ध छै कपिलेश्वर महादेव
हँ भीरो तो खूब लागे
हँ हँ, बहुत अभी सावन तऽ चालू हो होतै तऽ पूरा जे छै से मने
ओकर कमिटी बनै छै तहने ओ मन्दिर परिसरमे जे छै से भीड़के कंन मैनेज कयल जाइ छै,
बहुत बहुत आब बहुत भीड़ होइ छै हमरो कुशेश्वर छै ओतो बहुत जदा भीड़
हँ हँ हँ। कहियो गेल छी कि नहि अहाँ उगना महादेव
हँं उगना महादेव गेल छियै ओहि दुआरे ने पुछला दूबेर गेल छै उगना महादेव पूजा करैलेल।
अच्छा।
हु आ दुनू बेर भीड़ के सामना करिये पर लगभग एक घंटा लागि गेलै पूजा करैमे
हँ तऽ अहाँ गेल होब सावनेमे अथिे ए सबमे।
हँ एथी रहे ओ नरक निवारण
हँ-हँ नरक निवारण चतुर्दशी हँ हँ-हँ -हँ। ओ हँ तऽ ओहि सभमे तऽ ओ बहुते भीड़ रहै छै ओहि सभमे।
हँ बहुते
ओना अन्दिना जे जेबै ने कहियो काल तऽ। एते भीड़ नहि रहत मतलब बुझियौ नऽ दस पन्द्रह मिनटमे सभचीज भऽ जायत।
नहि तहन तऽ बढ़िआं छै आ एतौ उएह छै मतलब। सावने मे भीड़ रहे छै आओर अदि नो कपिलेश्वरो।
अदिनामे ओतेक भीड़ नहि रहैत छै सामान्य जाउ पूजा करू चलि आउ।
ह तहन तऽ बढ़िआ छैय। मतलब इह दूगो तीन उमर छै बढ़िया जगह घुमय एगो उच्चैठो भगवती छथिन।
हँ हँ उच्चैठ भगवती हमरा घरसँ मात्र सात आठ किलोमीटरके रेंज पर छै।
बस सादीक बढ़िआ जगह पर घर।
हम जाहिठाम छियै ने ओहिठामसँ नेपालके बॉर्डर छै मात्र बारह किलोमीटर के। तेरहिलोमीटर दूरी पर।
अच्छा कुटौना अहाँ सबके।
आ खुटौना छै कनि जयनगरसँ रूट कनि अथी फटकैत छै तऽ मतलब बुझियौ ने ओ होतै बीस पच्चीस। किलोमीटरमे।
नहि तहन तऽ बढ़िया जगह पर छी मतलब सब किछ कनेक्ट में या।
हँ हँ ओवर रहल छैय। छै से जते मतलब एहन छै स्थल सब स् स्थल सब छै उसब आओर आसे पासमे छैय।
हु तहन तऽ बढ़ियाआँ छै।
जेना जनकपुर धाम जानकी मन्दिरमे ककरो हमसभ एम्हरसँ जाइ छियै तऽ जटही बॉर्डर छै। तऽ उमगाँंव के बाद जटही बॉर्डर पर जे छै से गाड़ी लगा देलहुं या तऽ एहि कात। लगा देलो गाड़ी आ ओहि कात जे छै ओ नेपाली गाड़ी से चल गेलहुं नहि तऽ क भनसार कटा क। फेरो ओहिइड गेलेलो।
मतलब जाइमे को दिक्कत नहि छै गड़ी सब लए कऽ आराम से जा सकिय ने।
हँ हँ एकदम आराम से जा सकैत छी निधोक।
कोनो बेसी चेक चाक नहि छै।
नहि नहि कोनो चेक चाक नहि छै बस अपन दूपहिया चारि पहिया वाहनसँ गेलहुँ तऽ ओ अथी कटा लिअ। भंसार कटा लिय एक घंटा एक दिन के दू सए रुपष रुपया छै भनसार के दू पहिया के।
अच्छा वापसियोमे फेर किछु लागै छै कि बस खाली।
नहि नहि किछु नहि किछु नहि सर्फ जा जाए है बेरमे।
अच्छा तहन तऽ बढ़आ जगह छै आ। तब कयो गेलियनि कि नहि घुमे लऽ मिथिलाहाट।
मिथिलाहाट एक बेर गेल रहौ मतलब ओ मिथिला हाट जे छै ने। जँ एक बेर अहाँ गेल छी तऽ मतलब दोबारा जायके इच्छा नहि हैत। ओ एके बेर विशेष कऽ एहि लऽ कऽ जे। जतेक चीज अऽ ओहिमे छै ओसभ चीज।। तऽ अपना सबके घर परिवार गाँंव समाज सऽ जुड़ले सब चीज छै।
हँ सब चीज जुड़ले छै।
आ मने कि एकेटा इह छै कनि डिजाइन या ई कहियौ जे कनि घूमय के लेल कनि एगो मतलब अथी छै जगह छै कनि ढंगर बनेना लेकिन ओहिमे मने जेना ख पियए वला जते सामान सब छै ने ओ सब चीज जेना माइन लिअ कोइ रेगुलर बेसिस पर तऽ अपनो सब के एमहर नहिए कोई खाइ छै आ मतलब मरुआ कऽ रोटी तऽ मक्कइके रोटी तऽ सतंझा रोटी ईसभ रेगुलर थोबे कोइ खाइ छै एम्हरो अपनो सभ में
हँ रेगुलर नै केयो खायइ छै कहियो को खाय छै कोनो समय हँ हँ सभ शौखेसँ कहै छै या कोनो पावैन ताबैन उहने किछु रहल लोक अपन
आ ओइमे ओहने ओहने प्रकार के व्यंजन बना केँ दै छै जकर नाम छै सचार थाली ओकर दाम छै ओइमें चाइर सौ निनानबे रुपआ बुझलियै तऽ अहाँ माइनलिअ ओहिमे कथीसभ दै छै मरुआके रोटी संतझाके रोटी एक कटोरी चाउर मतलब भात अरबा चाउर केँ भात अरहर केँ केँ दाइल आ मने अथी बाला मौसमी सब्जी जे रहतै ओइ टाइम में से
सब्जी रह ओ मौसम
ह ह ओहन जे छै से अथी तीमन आ उऽ साग आ दही चिन्नी तऽ इएह सभ चीज जे छै से मिला कऽ कनि दऽ कऽ आ भैर प्लेट दऽ देलक पितरिया थाली में
हू
आ ओइ केँ चाइर सौ निनानबे रुपैआ दाम छै
अच्छा इ मतलब खाली सोशले मीडिया पर एथि बेसी प्रचारे एकर
हँ हँ ओ एक बेर जहां है चैल गेल मतलब ओइमें एक तरह से हो छै पैसा कटाबै वला ओ जगह छै
हँ हँ बुझि गेलियै आहाँ हिसाबे कहलियै
हँ सब अपन हँ हँ सोशले मीडिया पर जे छै से सोह फटक्का छै आ एहन व्यक्ति जेनाब कोनो विदेशी कोनो व्यक्ति छै जे सब नै घुमने छै या जे नै जानकारी छै ई सब चीज
हँ जे अपना सबसँ अलग छै ओकरा सबके लेल उपयुक्त छै
हँ ओकरा लेल तऽ ओ यूनिक चीज भेलै है न अपना सब केँ तऽ आ कतबो किछ छै तऽ भनसाघर केँ आब सभ आदमी किचने कहय छै रसोइयो घर नै कोइ कहै छै भस भंसाघर तऽ और नै कोइ कहै छै
हँ हँ सब आब भनसा घर छोड़ देलक ह ह‌‌आब‌ कहाॅंकियो कहय छै
हँ सभ जे कहत जे हमरा घर में मतलब एगो बेडरूम अछि एगो किचेन अछि सब अहिना बजै छै आब
ओय ओयठमा जे छै जेबै तऽ कहत ई सुतै वला घर छै आ ई भनसा घर छै
तऽ उहै मतलब ई भेलै कि जे प्राचीन वला जे छलै ए अपन सब केँ जे मौलिक छलियै ओहि सब चीज केँ उऽ एगो ब्रांड बना देने छै
हँ हँ बस ओ एगो रखने छै जे उदाहरण के तौर पर जे अपन
हँ जेना ओ हर जोतय वला जे होइ छै पहिले बैल जे हर जोते छलै य से हँ हँ से सब रखने छै देखाब के लेल कि हँ देखियौ मिथिला मे एना होइ छै एना होइ छै सबचीज आओर कारीगर सब जे रखने छै काम करऽ वाली सब तऽ उ ओते के स्थानीय महिला सब छै जे कियो रोटी सब बनाबै छै हँ तऽ ओकरा सबके मतलब बुझियौ बेतनो मतलब ओई हिसाब से नै मिलैत होते लेकिन ओतऽ के जे उ प्रोडक्ट के प्राडिंग केने छै ने ओहि के पाय लै छै उ
अच्छा अच्छा
आ जेना पार्कंगों गाड़ियो लगेलियै तऽ मतल बुझयौ बीस रुपआ तीस रुपैआ मतलब घंटा के हिसाबसँ छै ओहिमे
तहन मतलब ई छै रुपआ लए ब संग मे नीक जकाँ जाउ
हँ आ किछु खाउ पिय आ ओईमे जते खरीदवला चीज छै मतलब मने मिनिमम चीज अहाँ कोनो खरीद लेबै यदि शो पीस कोनो चीज लाबय के लेल जेना मिथिला चित्र कला पेंटिंग वाला तकिया के खोल आनि लेलौं या जाजिम आनि लेलौं या कुर्सी ल एलौं किछ लऽ एलौं या बच्चाके खिलौने सब ल लेलौं तऽ मतब मिनिमम ओई मे मतलब पैस अहाँके लागतऽ स ढेर सए रुपआ स उपरे के लागत
हूँ हूँ तऽ अहाँ बाहर स मतलब एना बुझियौ सीधा सीधा दुगुना
हँ हँ हँ, ओ जे अंन्दर मे अहाँ पानि सिर्फ पी सकैत छी बीस रुपआ के बोतल बस आओर किछु नै
उ तहन लोक की करैलए जायत
हँ आ ओ नाव प जे घूमबै छै बोटिंग करबै छै ओईमे पूरा पूरा जे है से माएन लिय दू तीन राउंड घुमात ओई के सए रुपआ चार्ज छै
बाप रे बहुत महगा छै
आ बुझियौ एक नाव मे मानि लिअ अहाँ पाँच आदमी स गेल छी तहन तऽ अहीं के साथ,, उ नाव चालू भए जेतै पाँच आदमी तऽ गेलियै पांच सो के टिकट कटेलीयै आ ओई मे चालू भए जेते आ नै जो अहाँ अकेले गेल छी या दुये आदमी गेल छी छी तऽ उ नाव तभे तक चालू नै हेते जब तक ओईमे पूरा आदमी बैठतै नै
अच्छ ओना नै खुसकैया
ओना पूरा पैसा देबै तब खुलि जायत पूरा पाँच आदमीे पैसा देबै तहने खुलत,,
अपना सबके लोको अनुप छी अपना सब हरदम नओ सए पै सए तऽ भेंट होइते रहलै हन तऽ अफा सब
हँ हँ हँ हँ,
किया लोग अई मे खर्च करत
तऽ बस ओहिमे मतलब जे नै गेल छै ने एक बेर जे छै से चलि गेएल कि ने तऽ दोबारा जे छै से ओकरा मन अथी भऽ गेएल कि दौर इएह सब चीज जे छै से ओतय जाउ करै लए। अन्दरमे किओ व्यक्ति यदि कोनो अपन फैमिली उमली के साथमे चलि जाउक। आ सब चीज खरीद उरीद सबमे जे हइ से अथी कलौक तऽ मतलब मोटा मोटी पाँच छ हजार रुपआ खर्चा भ जेतै ओकरा।
हू आराम स ओते खर्चा भए जेतै
मानि लिअ पाँच सए रुपैआके थालिए खेतै सचार थाली तऽ महो महो थाली। आ ई पाँचो आदमीसँ छै तऽ दुइो गो तऽ प्लेट तऽ लेतै जरूरे।
हू ओते तऽ लेबे करतै
ह तऽ हजार रुपआ तऽ ओहिी में चलि गेलै ओ मिठाई सब के दामो छैय बहुते बहुते। काजू कतलीक के पीस सब बिकाइ छैय त पैंतीस पैंतीस चालीस चालीस रुपये।
बात बहो जााद भ गेल।
हँ। तऽ मने हायअर जे छैय से एक्सपेंस मतलब जगह छैय ओ।
ह त हमलोग हमरोर लगे एक बजे जाइकेते फर दोसरो बेर घुरी क दखाइत नहि हेतै ओकरा।
हँ हँ आब जेना अहाँ नहि गेल छी तऽ अहाँके इच्छा हयैत जे हँ एक बेेर नयन तऽ जुड़ा ली। कम से कम आएक हँ आ जेना हम जतेक बात कहि देलहुँ आ ओतेक बात परर जे अहाँ विश्वास कऽ लेलियै तऽ अहाँ नहि जेबै जेबे नहि करबै। तऽ कहब जा नहि जाबै फेर।
हँ तहन लोक केना जेतै स्पेशल एहिके लेल तऽ नहिए जेतै।
हँ हँ किया तऽ कोनो चीज मतलब घूमय वला नहि छैय ओहिमे। ओहिमे कोनो चीज घूमय वला नहि छैय जे मतलब एहन चीज जे अहाँ नहि देखने हेबै सभ चीज तऽ ओहिमे ओयमे धान के जे कूटे वला रहै छैय पेर से एगो ने ढकिया कथि कहै छैय ओकरा अ जे महिला सब बहुते क छल प ल ध के त ओ सब चीज जे हँ उखड़ या मुसल आ एगो आओर नहि होइ छैय यौ यौ बड़का डंटा जकार रहै छैय यानी एक कत्ता से मतलब लात मारैत रहे छैय दोसर कत्ता धान जे से कुटाैत रहे छैय।
नाम ओकर विचार गेली किछ हेतै।
तऽ ओहने चीज सब जे छै से ओ सब चीज अहाँ गाँव घर मे नहि देखने हेब तकरो ल जरूर हेतै आ ओ चीजह तऽ ओही सभके देखऽके एहिमे पाइ लगै छैय।
नहि तहन लोक की करैल जेतै।
एक तऽ अन्दिना जे है से जेबे यदि तऽ ओहिमे बीस रुपआ के टिकट के चार्ज छैय। इंट्री फीस सेहो लगै छैय। यदि संडेके गेलियै तऽ अहाँके दस टा रुपैआ लागत। नहि तऽ ओना बीस रुपैआ कि तीस रुपैआके टिकट छैय।
अच्छा
हँ हमसभ गेल रहौ एक बेेर तऽ पच्चीस दिसम्बर रहै ओहि दिन तऽ अथी रहै छैय। पचीस दिम्बरके।
क्रिसमस
गुड क्रिसमस तऽ ओहि दिन जे छैय से दस रुपैआ टिकट रहै।
ओ मतलब एहन देख लेतै जे आ भीड़ लागे वालला समय छैय तऽ अपन
हँ कम कऽ देलक।
हूं
कोहन अथी रहै छैय अदीनावला सोम मङ्गलसँ ईसब तऽ ओहिमे रहै छैय बीस रुपैए टिकट।
अच्छा अच्छा
ह ह अहाँके लेल तऽ मतलब बेसिए डिस्टेंस पड़ि जायत।
हूँ बहुत ज्यादा।
मोटा मोटी कतेक साठि सत्तरि किलोमीटरसँ तऽ ऊपरे पड़ि जायत।
हँ ओते परी ज
से बात छैय।